हैलो, हा जय झूलेलाल
हलो
हा हैलो, आवाज़ क्लीयर हे
हा ठीक हा अच्चे ती न आवाज़।
हा हा ॿियो ॿुधायो, छा टॉपिक हले पई?
ह
हूं हूअं तहां रियालिटी शोज़ वग़ैरह ॾिसदा आहियो टी वी वग़ैरह?
हा बिग बॉस
बीग बॉस जे अलवा बि बि केतिरा नयां-नयां अचेन, ता हो ॾिसो ता?
हो कहिड़ो आयो खाना खजाना अलाए कहिड़ो आयो हो ॾिस
न न अभी हो अचे थो लॉक कप और अलायंस।
लॉकअप हा- हा न लॉकअप न ॾिसींदो आहियां मां।
हा हे त सुठो शो आहे, पर अलायंस अलायंस बि अचे थो प्राइम वीडियो में
लॉकअप हुन जो छो आहे न कंगना राणावत जो?
हो त सीजन फर्स्ट हुयो न, सेकेंड थोड़ी न हुनजो आहे, सेकेंड हो देशमुख आहे न और हो फराह ख़ान आहे हुननि जो
फराह खां हा, न, न ॾिसींदोआहिया, मां बिग बॉस ॾिसींदो आ सिर्फ बिग बॉस।
बिग बॉस में अभी ॾाढो टाइम आहे।
न हाणे, विंटर में इदो आ न हो।
हा हा हिकु नयो शो बि आह अचे तो, अलाइंस करे -करे प्राइम वीडियो में
हूं -हूं
हो पर हो ॾाढो सुठो आहे, मतलबु हुनमें सुठा माण्हूं अएं हो मतलबु हा हे सुठो, ॾिसण में फनी बि टास्क वग़ैरह बि
हम्म- हम्म- हम्म
हम्म माई वाई बोफ्ताई
हम्म
हम्म हुं बिग बॉस में ॾाढो बवाल थी वेंदो आ, और हे जेको अनफेयर वारो थींदो आहे न हिन कार मुंहिंजो मन ई न थिंदो आहे ॾिसण जो
न मूं अंउं मां ऐं मुंजो पार्टनर ॾिसंदो आ बिग बॉस ॿई।
हा -हा -हा न मां हिकु ॿ सीज़न ॾिसी मां, मां ॾिसंदी आंयां जब हो एम सी स्टैड न जींयं थी वयो हुयो
हा, एम सी स्टैंड हा।
उन्हजे पो त मुंहिंजो पूरो मूड ऑफ थी वयो, मां चयुमि अब त न ॾिसिदम।
एम सी स्टेंड कुछ एम सी स्टेंड कुछ प्लेयर हुया कुछ कम जा कान हुया।
हो कोई कम जो कुझु कयो ई न न हुन त प्रियंका या मुनावर हुयो मुनावर केतिरो सुठो हुयो या प्रियंका केतरी सुठी हुई उहो सीज़न
हिनजे हिनमें केरु हुयो हुन हिनमें क्लब में?
आई थिंक होई हे टॉप थ्री हे हुया न मुनावर, ए एम सी स्टेंड एंड प्रियंका
न मुनावर त ॿिए सीज़न में हो न
न हिनजी एम सी स्टैंड वारी सीजन में हुयो न न हुयो?
न हुनमे न हुयो मुनावर, मुनावर त ट्रॉफी जीतो आ न।
हा, ओके कोई ॿियो हुयो शायदि
हा हा
पर कोई हा प्रियंका हुईऔर ॿियो कोई बि हुयो बट हे आहे जब एम सी स्टैड जे न सीजन में हो सीजन हुनजे पो मूंखे लॻी वयो हे पूरो अनफेयर आहे ॾिसणो ई न आहे मूंखे हुनजे पोइ मां न दिसिम हा
क्योकी हो अनफेयर ते पो मज़ो न ईंदो आहे ॾिसण में
हो आदिवासी क्षेत्र जो आहे न
त पूरो हो ॾिसो ता पूरो हे टे चार महीने की हा हे जीतो हिनखे असां सपोर्ट कयूं त हे बाद में बेमानी थी वञे त छा फ़ाइदो
वोटिंग में कंदा आहिनि न वोटिंग सां कंदा आहिनि बेमानियूं
हा, पिछली अब पिछली सीज़न आई थिंक गौरव खना विनर थियो हुयो न?
हा हा हा
हो वैलिड हुयो होत एंट्री सां ई ख़बर पइजी वई हुई हे छोकिरो जीतण वारो आहे
हा हे सल थ - -
हिन अभी खतरों के खिलाड़ी में वयो आ न गौरव खन्ना हा बट हुनन में हो आउट थी वियो मतलब हेतिरे लंबे टाइम वयो न हो
हा हा
हम, खतरो के खिलाडी ॾिसदायो?
तव्हांजो कपिड़े जो शॉप मॉल अथव या शॉप अथव?
छा छा?
शॉप अथव या मॉल अथव तव्हांजो कपिड़े जो?
न शॉप आहे शॉप
हा
हम
इलाहबाद में
हा, इलाबाद में
हम, त तव्हांजो प्रोपर्टी जो कमु आहे फिर कीअं हले थो कमु भा?
कम हींअर त थधो आहे बारिश पाणी में कम थधो रहंदो आहे
हा हा ओके हिन टाइम त सभु स्टॉप थी वेंदा आहिन।
ह त सही डोज़र ॾिनऊं कॾही साल ब साल डेढ साल में।
हूं हूं हूं हूं।
जे हुन प्लाट केरायईं ॾिनऊं।
अच्छा अच्छा!
हं।
हा न सुठी ॻाल्हि आ। ॿियो कुछु?
तहां ॿुधायो?
मुंहिंजो त सभु सुठो हले थो।
हं। ॿियो तहांजो लाइफ शेड्यूल छा आहे?
हे ई पंहिंजो हले पियो थो प्रॉपर्टी जो धंधो।
हूं हूं।
शेड्यूल मतलब समझ में न आयो कुछु।
मतिलब मॉर्निंग टू नाइट वॉच शेड्यूल। मतलब छा कंदा आहियो सुबुह सां राति ताईं।
सुबुह नाऐं ॾहे ॿजे उथओमि
हूं
पोइ ऑफिस ते वेंदो ऑफ़िस आहे पंहिंजी।
हूं हूं हूं।
उते न हो डीलिंग, वीलिंग फोन वग़ैरा ईदा र इंदा आहिन।
हूं हूं हूं।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
हूं हूं। सही आ।
टाइम निकिरी वेंदो आ, अठे बजे नाएं बजे ताणी घर अचीे वेदुम, पोइ रोटी वोटी खाइंदुम
हूं हूं।
बस।
ओ के। सही आहे मतलब पूरो ॾींहुं हीअं ई हली वेंदो आ, ख़बर न पवंदी आ।
हूं।
हुम्म
हा तहांजो?
मुंहिंजो सुबुह हीअं आ अठे या नवे लॻे उथी आया हुनजे पो कम कार हूंदो आहे हुनजो पो दुपहर में फ्री टाइम हूंदो आहे मन करे थो माण्हू ॻाल्हाए वठे घर में, या काॾे ह न हिन जे पो अगरि मन न करे त सुम पओ हुनजे पोइ क्यूकी हेॾे सभिन खे ॾींहं में सुमण जी आदत आहे त ॾींअ में बिल्कुलु घर शांत थी वेंदो आहे, त तुंहिंजी मर्ज़ी छा करणो आहे या कॾहिं किट टी वॻैरह हूंदी आहे त हुन में हली वञबी आहें, टाइम पास थी वेंदो आहे बाकी इश् शाम जो मां वॉक ते निकिरी हलंदी आहियां, बढ़िया वेंदी आहयां वॉक वॉक करे करे ईंदी आहियां रात थी वई रोटी पाणी थी सुम पयो।
हा।
हूं त बि हेइ सिम्पल सो शेड्यूल हले थो त मज़ो नथो अचे मुखे पो। कुछ ॿियो खपे। मतलबु मूंखे खपे बिज़ी-बिज़ी- बिज़ी मां काॾे बिज़ी रहियां। जीया सुबु उठ कम कार फिर पंहिंजो ख़ाली थी वञूं ता ह न पूरो ॾींहुं छा कयूं? वारो आहे न उहो मूंखे न वणंदो आहें।
ह
मूंखे वणंदो आहे कि हा मां बिज़ी रहियां काॾे भी काॾे।
अच्छा
हे ऐप हून लायें ही ई ठहियो आ न।
हा पर हे ॾाढी लाॅग टाइम जे लाइ थोणी न आहे।
पो
हे ॾाढो शॉट टाइम जे लाइ आहे मां जेको ॿुधियो आहे आइएम एम नॉट
घणें टाइम लाए जिअं फिर बि?
पर त न मूंखे न ख़बर हुअं बि हे हेॾा मतिलबु पार्ट टाइम आहे आहे। डोन्ट नो ए कॾहिं ताईं हले न हले, मूंखे न ख़बर आहे हेतिरो हिन जे बारे में।
हूं हूं
ताकी जेको हिनम में हो करायो हूंदो आहे हुन सां ॻाल्हाए करे जो उ ॿुधाईंदो की हा हिक बार प्रोजेक्ट पूरो हिकु हफ्तो ख़तम थी रयो पोइ दुबारा बि करे सघंदा आहियूं या हे ख़तम थी वनदो?
हा
हा क्योकिं मां ॿुधियम कि आई थिंक हिक नम्बर सां तव्हां हिकु ई बार करे सघो था इया। पता न छा
हूं
हा मां हीअं ॿुधियो आहे त बि त मां सोचियो भ बस हिक बार थींदो बस। हिक हफ़्ते जे लाए आ?
हूं-हूं न हिक हफ्ते त न हुदो, हुदो फ्री ॿ ट्रे महिनन लाये।
हा ॾिसदा से छा थे तो अभी त एक हफ़्तो त पूरो थे। हूं हा उवो ख़बर पांअन्दी जब थींदो।
हूं
हूं बाक़ी मूंखे त अबी ख़बर पई हे प्रोजेक्ट ॾाढे टाइम सां हले तो।
टाइम सां हा
हा ॾाढो टाइम थी वियो आहे हिनमे में बट हलो आबी ख़बर पई आ ॾिसू ता।
हूं
हूं बस हीअं फैमिली जे साम्हूं ॻाल्हायो तो फैमिली लॻंदो ओ कंहिंसा ॻाल्हाए थी एतिरो? हि त ॻाल्हाईंदी न आहे जीअं जीअं मूंखे ह मुंहिंजे हसबैंड खे त ख़बर आहे की हा मां छा कयां थी छा कम कया थी ना, बट फैमिली जो रिएक्शन हीअ थींदो न। हीअ त किन सां ॻाल्हाईंदी न आहे हे त सिंधी एतिरो ॻाल्हाईंदी न आहे किन सां ॻाल्हाए थी।
हम्म।
और फिर सभिनि खे ॿुधायो छो आहे एतरो डिटेल में की छा थी कयां।
हम्म।
हा जेखे ख़बर हुजणो हुजे हुनखे ख़बर आहे बात ख़त्म।
हम सही आ।
हम्म ॿियो ॿुधायो?
त तहांजी ज़ाल बि हे कम करे थी न?
हा
हा त पाण में ही पाण में ही ॻाल्हाए करे पंज- पंज कॉल करे वठु।
न मज़ो न ईंदो आ न अऊं।
इअं ॻाल्हायो जीअं पहिली बार ॻाल्हायो ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंंड आयो।
न तव्हांजा बि हसबैंड कंदा हुंदव न?
हा, न न उन वट टाइम ही न आऐ हो कम कंरदो आए।
हम्म।
हम्म चैतो तुं करे वठ बस ॾाढो आहे।
हम्म
हम्म मूंखे त मुंहिंजी भेण ॿुधाई। हा हे हे थींदो आहे हे हे कम आहे करिणो हुजे त ॿुधाए टाइम हुजे? तु वठ त ॿुधाए मां चयमि ॿुधाए त पेहले मूंखे कम छा आहे?
हम्म
कॾहिं मां ॻाल्हाए करे ॾिसां त मूंखे लॻे थो की हा, ठीक आहे करे सघंदी आहियां त ठीक आ। हम्म हम्म की भाई हेॾे बि ॾिसणो आहे सभिनि खे त
हम्म
हम्म। ॿियो?
घणा मिंट रहियो हाणे।
हाणे ॿ मिंट ॿिया आहिनि ॿारहें मिंट जो हूअ हे थींदो आहे।
हम्म
हा ॿारहें मिंट पो हे हठी वेंदा आ, हा।
ॿियो?
सब बढ़िया।
तव्हांजो सुम्हण जो टाइम छा आहे हिते?
हे ई कुछ बारह हिक
ओके, त बि त ॿ थियण वारा
ह हाणे चालू आहे त वोल्यूम ठीक आहे।
हा, हा न मां सोशम रात में आहे फ्री आयां कोई आहे न मतलब पूरते अ कोई अची वञे, यार हेॾे त अच। पो फसी वञा, होॾे वञा या हेॾे कयां।
छा, छा
मतलब कोई अची वञे चए हा हेॾे अच फिर हे बि आ न। कि वरी कीअं इग्नोर कयां माण्हू खे, त हे सुठो आहे कि रात में ॻाल्हाए वठ। बात ख़तम फ्री, फिर डींह में मां फ्री थी वेंदी आ ॾींहं में, ॻलाए वठंदम।
त भइया त हूंदा न?
न कोई दिकक़त न आहे। कुछ न चेन न हा, उ कुछ न चेंदो, हुनखे मां ॿुधाए रखे आ, अॻियां मां हिक कयांती। सिधी ॻाल हा, मां हो लिकाइण वारो कोई कम न। सिधो आहे सिधो जेको कयांती ॾिस। क्यूंकी न अगर तव्हां लिकायो फिर कुछ ॿियो माण्हूअ जे मथ मन में अची वञे छा फ़ाइदो।
हा
त सीधी ॻाल आहे, मां ॿुधाए रखियो आ मां हे कम कयांती। पो हूंअ मूंखे ख़बर पियो कि हिक ई हफ़्ते जे लाइ आहे हिक नम्बर सां फिर मां चयुम फिर त बस हफ़्तो ई ठीक आ। बट अब डिसदम अॻते आहे या न आहे आई डोंट नो।
हूं
हूं हूं
पाण में पंज पंज टास्क न थिया आहिन न पाण में।